हेलो।
हुं हँ राम राम गीता दीदी।
हँ की गे? कते हराल छै? आजकल दू दिन रे तोहर कतहु अता पता नहि छौ। दामक मधुआ मे सेहो तोहर ककरो दर्शन नहि भेलइ। की बात छौ घरमे कोनो पैघ काज भए रहल छौ की
हँ गे गीता दीदी आउ बेसी हम कतौ हेरायल नहि छलैय बस एकटा एहन शतक तैयारी मे लगल छियै जेकरा सुनय के तोर मोन गद भए जेतो बाबा बर्फा नीक बुलावा आबि गेल छलैय, ई देर हम अमरनाथ यात्रा पर जा रहल छियै।
हँ की कहलहुँ बाबा अमरनाथ, दर्शन। आगे माई गे माई ई पेैैघ अचरस तऽ पैघ पैघ नीक बात कहलक। मुदा तोहर ई दुबड़ पातर शरीर आ ओ तऽ ई पहाड़क कठिन चढ़ाई। तोरा डर न लागे छौ सुने, छे कीओ ओतैय के। दू गोटे कए साँस फूलै लगैय छैय।
देखू दीदी, दी जखन मोनमे शिवजी के वास भऽ जाइ छैय नऽ तऽ शरीरिक कमजोरी अपनही खतम भए जाइ छैय। ई सभ ओहि महादेव के कृपा छथिन ज खन ओ अप्पन दरवाजा में डाक के लल जैबाक इच्छा केलखिन तऽ रास्ता अपने ही सुगम भऽ जयतैक, मन मे बम बम भोले क जयकारा अछी तऽ डर केकर बातक।
हँ ई ठीके कहलक जहाय जाहि बाबा के नजरे छलि उं ओकरा ककर डर। मुदा ई बताब ओतैय जायके पहिने कितको नियम कानून सेहो होइ छैय नहि, हमर काका कहने छलैय कि ओते बिना सरकारी कागजात ट्रिक पैर से ओ नइ रखू देै छियै।
हाँ दीदी एकदम बात नीक कहल छथिन यां काका अमरनाथ यात्राके लेल श्री अमरनाथ जी साइनबोर्ड के कड़क नियम छैय, सबसे पहिने तऽ सरकारी अस्पत ताल सँ स्वास्थ परमा पत्रेक लेल पड़ैय छैय। डाॅक्टर बाबू हमर खून जाँच कएलखिन, ओकर बाद ईसीजी होलकै छाती के एक्स -रे केलखि। जखने ओ लिखलैन जे हम पहाड़ के चढ़ावक लेल फिट जेचैंय। तखने जायके ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन भेल।
हं हो तऽ तऽ एतेक झा ताम-झाम भेलू नइ तीन, ई रजिस्ट्रेशन कतेक दिन पहिने कराबय पड़ै छैय। आ कतेक टका लगैय छैय।
रजिस्ट्रे आ रजिस्ट्रेशन तऽ कतको महीना पहिले से शुरू भए जाय छैय ई बेर तऽ हम अपन बैंक के शाखा मे जाई के कऽ रहम खूम। बहुत बेसी टाका नहि लगै छैक। बस सरकारी फीस देबे पड़ै छै, मुदा सीट बहुत जल्दी भरि जाइ छै। हमर भाग नीक छलै जे, बाबा कृपा से हमरा आ तोहर जीजाजी के पहिले ही सीट मिल गेल-गेलक।
हम तऽ सुने छिय कि, ओते जाय के दूइटा रास्ता छै, एकटा रास्ता छु छोट छै मुदा सीढ़ी सीधे ठाढ़ चढ़ाय छै। आ दोसर रास्ता लम्बा छै मुद्दा नीक छै। अहाँसब ककर चुनाव कहलु छियै अछि।
हाॅं दीदी तोहर जानकारी तऽ बहुत पुरखा छै। दूइटा रास्ता छै, एकटा पहलगाम सा आ दोसरा बाल डाट सऽ बाल डाल वाला रास्ता मात्र अठारह किलोमीटर छैेक, मुदा ओ रास्ता चढ़ाई बहुत खतरनाक आर तट होइ छै, आ पैर पिछलक तऽ सीधे खाय मे आ पहलगाम वाला रास्ता लगभग बत्तीस से तैंतीस किलोमीटर के छैक, मुद्दा ओतय धीरे-धीरे चढ़ाय छैक, हमसब पहलगाम वाला पारप्ररिक रास्ता स जा रहल छियै।
हूं पहलगाँव वाला रास्ता, त कतेक दिन लगैत छै पहाड़ पर चढ़ब मे नैय के
हँ आ ओ सब गुफा थारी पहुँचे मे तीन से चार दिन के- पैदल यात्रा करबऽ पड़े छै। रास्ता में चन्द्र बाड़ी शेक शेष नाग आ पञ्चतरणी जंका पावन जगह सब भे भेटै छै। केतको गोटेसँ सऽ शेषनाक छिलक पानी देखी के निहाल भ जाय छै। ओते के प्रकृति सुन्दरता देखी के लगैत छै, जेना हमसब सचमुच स्वर्गमे आबि गेल छली।
आ बालटाल स कि हेबै
आ बालटास- आ बालटास सँ तऽ लोक के नीक दिन मे दर्शन कऽ के इ के वापस आबि जाइ छै, मु द्या ओ रास्ता बुढ़ -पुरान आ पहिल बेर जबाक लेल ठीक- नहि मानल जाइ छै हमर मोन छेलै जे हम सब रास्ता के आनन्द लेत बाबाक भजन गावत धीरे-धीरे जाइब।
हँऽ ई तऽ मफ, ई तऽ मफलर तऽ बहुत ठण्डा आ पहाड़ी मौसम के तैयार करलो की
हँऽ
ई मफलर तऽ बहुत सुन्दर रहल छै, मुद्दा सुने कि छियै कि ओतय ठंडा हमर गामकमे पूस मा ठण्डा केतको गुना बेसी होइ छे। खाली एकटा मफलर तक काज चलतौ की?
हाॅं नैय गे ई तऽ हम बस समय कटबाक लेल बुन रहल छियै, तैयारी तऽ बहुत पैद स्तर पर भेल अछि। हम सब गरम इनर दूइ-दूइटा भारी स्वेटर, एक-एकटा जैकेट जे ठण्डा आ पन दोनोसँ बचावे आ ऊनी मोजा किनहु आछि ओतै के मौसम कह कोनो भरोसा नहि छै कनहु पै बरसे लगै छै तऽ कनहु बरफ गिरे लगै छै
आ गे माइ गे माइ त एना बरफ संगी तऽ रास्ता तऽ सब कपड़ा भीजी जेतो।
हाॅं दीदी ओहि लेल तऽ हमसब रैनकोट आ बरसाती पैंट सेहो के लेल ही आ सबसे मुख्य चीज छै ट्रेनिक जूता। पहाड़ी पर चलबाक लेल समान जूता चिन्हील जाइ छैक तै लेल नीक जीप वाला जूता आ संग मे एकटा- एकटा मजबूत लाठी सेहो लेली। लाठी तऽ ओहे रास्ता मे सेहो भेटा जाइ छै।
हमरा एकटा बात बताब ई बाबा बर्फानी में जे शिव ओ सचमुच बर्फाक होइ छै कि ओकरा कइयो बनाबत छै? गाम के केत को गोटे कते
छथिन
नै दीदी सुनू दीदी ई कोनो मनुष्यक के बनावल नै छै बल्कि प्रकृति आ स्वयं महादेव के चमत्कार छै। अमरनाथ गुफा के छत से पैनक बूंद धीरे-धीरे टपकै छैक आर ओतै के ठण्डक कारण उ बूंद जमी-जमी एकटा पैत शिवलिंगके रूपमे आ लेत छै। अचरक बात ई छै जे चन्द्रमा के आकारक संग संग ई शिवलिंग के आकार सेहो बढ़ैत आ घटैत छैक। पूर्णिमाक दिन ई अपन पूरा आकार मे होइ जाइ छै।
हँ सचमुच इस् श्वरलीला तो अपरम्पार छनि आ ओतै सुनै छियै कि दूइटा अमर कबूतर भी सेहो रहै छथिन।
हाॅं दीदी, हाॅं दीदी ओहो पर परम सत्य छैक पुरान इ कथा छै, जे एहि गुफा में भगवान शिव माता पार्वती के अमर कथा सुना रहल छ छलै भगवान शिव चाहैत छलथि जे ई कथा ककरो दोसर कान मे नहि पड़ै। तै लेल ओ ई एकांत गुफा चुन रहल छील छ मुद्दा जखन ओ क कथा सुना रहल छ तऽ दूटा कबूतरक अंडा तोही छलैय ओतय छलै। जाहिसँ बच्चा निकलल आ ओ ई कथा सुनि के अमर भऽ गेल। आजुके दिन सेहो केतक भागशाली श्रद्धालुक ओहि हाट कपबे ठंडा मे ओते दूइटा कबूतर देख- देखै छनि।
आह धन्य छथि इहो श्रद्धालु।
ह
तोहर गप सुनि के हमर तो रुआं -रुआं ठाढ़ भए गेल। लागे छथि कि हमहूँ, तोहर गप मे ओतय पहुँच गेल छी।
ह हँ दीदी मुदा एकटा बात अछि, अहाँ सबक कतेक। दिन घरसँ बाहर रहब भोजन बानक कि व्यवस्था रहतौ, हमसब तऽ मिथिलाक के लोग छी बिना भात दाली आ करू तेलक तरकारी कऽ हम सब के पेट नहि भरत छै। ओते पहाड़क पर की भेटैतो खाय लेल।
हू। मुदा तोहार ई चिन्ता तो बे- बेबुनियाद छौ। अमरनाथ यात्रा में भोजन व्यवस्था होइ छै, देखि कि आँखि चौधिया जाइ छै। पूरा रास्ता देखन कोना -कोना एल भक्त मुफ्त लंगर लगबैत छथि ओतय गरमा गरम पूरी तरकारी हलवा डोसा इडली सब मिलैत छै, कतौ भटैत छै, अच्छा सुनू तो हमर फोन आबैत छै।
अ च्छा हँ - हँ ठीक छै तऽ फि राम -राम।